हब।
हेलो।
की हाल चाल।
ठीक छै हाल चाल तऽ ठीक छै प्रणाम करै छी।
खुश रहू सब बढ़िआँ छै ने।
हँ सब ठीक है अहाँ ठीक छी न
हँ हमहूँ ठीक छी पढ़ाइ लिखाइ केहन चलै छै।
नीके चलै छै अखन पर पढ़ै पढै छीय अहाँके काॅल।
हँ। हमहुँ सोचैत रही बैसल रही तऽ सोचलहु जे अहीसँ बतिया ली। तऽ
हँ बड दिन भ गेलै केला।
हँ हँ बड़ दिन भऽ गेल रहै तऽ कहलियै जे बतिया लै छी। मे देखै छियनि जे पढ़ाइ लिखाइ केहन चलै छनि।
अच्छा
चलि रहलैया
सब चैल एलेय केनाहु चल एलेय मेहनत कर रहलियै यऽ देखै छीय अपन मेहनत कह सकैलए जे मेहनत भ रहल यै हँ पढ़ाइ तऽ खतमे भऽ गेलैए
की सब लक्ष्य छै भविष्यके
अखन तऽ हमर लक्ष्य से नीक इंजीनियर बनू अपन जे अपन जे कार्य क्षेत्र छै ओइमे नीक काज करू अपन पूरा मन लगा कऽ काज करू आ अपन पूरा सर्वश्रेष्ठ दू इह एखन अम
सही बात छै आ सभ लक्ष्य लेल अपन एगो मेहनत बहुत जरूरी छै
हाँ से तऽ छै हेलो
बड़ बुजुर्ग के अपन लक्ष्य होइ छैन महिला वर्गके अप पन लक्ष्य होइ छैन बच्चा सभके अपन लक्ष्य होइ छै की
हम हँ ओनाही जखन हम छोट रहल छी ओहि समय हम अलग अलग सपना रहल कखन हम सोचैत छल जे डॉक्टर बनाब कखन पुलिसमे जायब आ कखन गुरुजी बनाब छोट बच्चा सब जेना देखै छै ओहि प्रकार स पना देखइ छै लेकिन जेना जेना हम बड़का होइत गेलो हमरा बुझल गेल की जीवन में सपना देखबक संग संग ओकरा पूरा करबऽ के तैयारियो बहुत जरुररी छै
हँ हँ बच्चामे तऽ लोकके अलग अलग मोन रहैत छै जे हम ई बनी ओ बनी लेकिन जहन ओकरा अपन कार्य शक्ति के पहचान होइ छै तहन ऊ ओइ ओकर एगो निर्धारण करै छै लक्ष्य आ ओहि पर जा कऽ ओ चलै छै हँ चलैई छै तखन जा कऽ ओकरा सफलता भेटै छै
एक उम्र के बाद किछु अनुभव हो जाय के बाद आज आज हमरा सब से बड़का लक्ष्य ई छल ए छइ जे हम एक सम्मान जनक रोजगार प्राप्त करी जे पैलो पैलोहेँ ओर आर नीक प्राप्त करी अपन पैर पर खड़ा हो क अपन माँ पिता के सुख दी माता पिता हमरा खातिर बहुत कष्ट उठबे छए छथिन बचपन से आज त बचपन से आज धरि हमरा पढ़ाई लिखाइ लए हमरा सब जरुरत पूरा केने छथिन तेंइ हम चाहैत छी जे एक दिन हुनका गर्व महसूस कराइब
हँ सही बात छै आ लक्ष्य प्राप्ति भेलाके बाद तऽ ईसभ बहुत आसान भऽ जाइत छै न
हँ हँ
हँ
हमरा लगै छै जे हमरा लगै छै जे सफलता के कोनो छोटा रास्ता नय छै अहाँ जेना कोनो छोटा रास्ता नय छै जे जे अहाँ पाय चाहै छियै किछु होय कोनो कार्य क्षेत्र थोय कोइ लैका के ओकर कोइ छोटा रास्ता नय छै सब फलता पाब खातिर रोज मेहनत करबे के पड़ै छै कखनो मन नय करै छै कखनो थकान महसूस होइ छै कखनो निराशा होइ छै। लेकिन ओहि समय मनके मजबूत बना बनाबयके जरूरी छै। यदि हम हर कठिनाइसँ डर जाय तऽ लक्ष्य कभी प्राप्ते नहि होयत।
हँ हँ आ लक्ष्य लेल ने एक रूप रेखा तैयार करऽ पड़ै छै। ओकर एगो रुप। मने व्यवस्थित कार्य प्रणाली अपनाब पड़ै छै। जेकि सही समय निर्धारण ओहिपर चलब मेहनत। सभकिछ एहिमे सऽ छै।
हँ ओ तऽ छैये जेना हम रोज समयके महत्व बुझै छियै बुझै छियै हम प्रयास करै छियै जे समय व्यर्थ ना जाउ नय जाओ जतेक समय मिलै छै ओतय ओतेक समय पढ़ाइ नया ज्ञान हासिल करबय के। अपन आपके सुधारबक प्रयास करै छी।
हँ छैहे रोज गलती लोक करै छै जे। ओकरा सुधारब के प्रयास करयलक तऽ बहुत। बढ़ियाँ रास्ता पकड़ाइ छै लोकके लक्ष्य भेटै छै ओहिसँ अपन गल ती बहुत बात छै जे पता लगेनाइ
हमरा लगै छै जे मानू के केवल धन कमाव उद्देश्य नय हेबक चाही अच्छा अच्छा मानुक बनाबो बहुत जरूरी छै जोदि हमरा व्यवहार भाल नीक रहै सबके समान करी ईमानदार रही अपन माता पिता क के जे सुख सुविधा देबय के चाही जे स्वास्थ्य के ध्यान रखऽ के चाही ओते जदि हम करते कर पबै छियै तऽ समाज मे हमरा अलग पहचान बनै छै
सही बात छै बु बड़ बुजुर्ग भी जे छथिन ने से अपन ओने जवानी के दिन से ही अपन एगो लक्ष्य निर्धारण कऽ लै छथिन अपना
हँ
एगो बचत कऽ कऽ उ अपना जीवन यापन लेल बुज जब उ बुढ़ाप पा मे जेथिन तऽ ओय लेल एगो बचत करनाइ शुरू करै छथिन तऽ उ अप्पन हुनकर एगो ई भविष्य निर्धारण भेलनि हुनकर लक्ष्य भेलनि जे हम अपना लेल एगो व्यवस्थित जीवन बुढ़ापामे जी सकी अय लेल उ वानीये सॅं अपन आ एगो लक्ष्य बना कऽ ओय पर बचत करै छथिन
हुनका सबके जवानी से हुनका तऽ बचत करय कऽ पबय छै लेकिन हुनका सबके आ जखन अहाँ हमसभ एखन जवान छियै तऽ हम्मा सभके अपन स्वास्थो पर ध्यान देबय कऽ चाही पाइ पाइ भेट जेतै किन्तु स्वास्थ नय रहतै तऽ कोन कोइ तऽ लाभ भेलय नय पाइ रहऽ के
छै बा सही बात छै
ई हम्मर इहो एगो लक्ष्य छै जे हम अप्पन स्वास्थो पर ध्यान दैत दैत रही स्वास्थ्य शरीर नैय रहत तऽ मनो परेशान रहत। त नियमित व्यायाम समय पर भोजन अप्प। पर्याप्त आराम बहुत जरूरी छैय।
हँ सब वही भविष्यमे इहो लक्ष्य होबअके चाही जे हमर स्वास्थ्य ठीक रहैय एय लेल ओय लेल रु दैनिक व्यायाम होइ छैय। से करी। दबाइ नियमित हुनका बड़ बुजुर्ग के चाही से करी ये सब निर्धारण पहिले से। करऽ पड़ै छैय।
हूं।
हू और। महिलो वर्गसभ एगो अपन लक्ष्य निर्धारण करै छइथ जै हमरा। कतय जाइके एइ की बनाबऽके अइ। ईसभ हुनका योजना पहिलेसँ बनैत रहैत छैन।
ह ह आ जे हमस छियै आ हुनका। योजना छै जे नौकरी पायब तऽ ई ई कीनब ओतय घू मम। मम्मी पापाके जे माता पिता छथिन हुनका ई करम।
हा।
लेकिन अहाँ किन्तु हमरा लगैय छैय जैय असफलता जैप छैय से घबराइके नैय चाही। किछो ने किछो जैय सिखाइये के जाइ छैया। जीवनमे सफल। तऽ असफलता दुनू अबैय छैय।
हूं हूं असफलता भेटैय छैय जैय। अहाँ सही निर्धारण नैय केलियै ओयपर चलललियै नैय मेहनत। किछ नैय केलियै तऽ अहाँके किछु असफलता भेल। असफलता भेल तऽ अहाँ ओकरा से सीखियौ आ सीख कऽ ओई। चीजके अहाँ गलतीके अहाँ दोहरबियौ ने तहन अहाँके भविष्य बढ़िआ बनत।
हँ ह। अहाँके की लगैय छैय कि लक्ष्य बनाबे मात्र से सफलता मिल जाइ छैय।
नैय नैय नैय नैय ओहिपर काज करय पड़ैत छैय मेहनत करय पड़ैत छैया परिश्रम तऽ बहुत जरूरी छैय ई सब चीजमे। आ परिश्रमे कहैत छैय जे सफलताके कूँजी होई छैय।
परिश्रमके साथ साथ हमरा धैर्य रखना अहाँ। बड्ड परिश्रम लेकिन अहाँ कोनो। विकट परिस्थितिमे अगर धैर्य अहाँ खो देलिय तऽ अहाँ बहुत पीछे भाग जेबै।
हँ सही बात छैया
अनुशासन जरूरी छैय अनुशासन घबरायके नैय चाही।
हूमअनु अनुशासन बहुत जरूरी छैय।
अहाँ अहाँ बोललियै अनुशासन बोललियै हम धैर्य बोल लऊ। आ परिश्रम बोललियै जेकर ई गुण रहै छैय ना ओ ना एक न एक दिन तऽ सफल अवश्य होइ छैय।
हँ सही बात छैय आ जे जेनाकि कोनो परीक्षा लोक दैय छैय। आब ओई परीक्षा मे अहाँ पास क गेलियै तऽ बड़ी बढ़िया बड नीक। बात लेकिन अगर अहाँ ओइमे फेल कऽ गेलियै तहन अहाँ घबरा गेलियै। जे आब ई हमरासँ हेबे नहि करल ई नहि हेबाक चाही अहाँ फेर ओहि के फेर सही मार्गदर्शन लियौ आओर ओहिपर चलियौ तऽ अहाँ सभ के सफलता जरूर भेटत
हूँ
तऽ इएहे सभ छै। जे भविष्य के लक्ष्य के निर्धारण कर में बहुत अहम भूमिका निभबै छै।
हू
ह
हम तऽ इहो मानैत छियै जे एगो लक्ष्य पाबय के बाद मनुष्य के हमेशा नया ज्ञान सिखबयके इच्छा रखब के चाही
हूँ
सिखबय कोनो उमर नहि होइत छै। जखन मानू सीखब छो सीखब के छोड़ देतै ओहि दिन ओकर उन्नति रुकि जाइत छै। जहाँ छै। ओतहि रुकि जाइत छै।
हँ सही बात छै। आब भविष्य के तऽ बहुत लोकोग योजना बनबैत रहै छै। लक्ष्य निर्धारण करैत रहै छै। लेकिन एक तरफ ओ सोचलहक दोसर दिस बिसरि गेल तऽ ओ तऽ कोनो बाते नहि होइत छै। आ निर्धारण कऽ लेलहुँ आ ओहि पर हम चलबे नहि केलहुँ तऽ की भेल हमरा सफलता भेटत भ ब हो छै। ओकरा ओहिपर चलऽ पड़ैत छै। लोक के
हू
नहि
अन्तमे अन्त में हम एतबे कहब जे जीवन बहुत अमूल्य छै। एकर प्रत्येक दिनक के सही उपभोग कर करऽ के चाही सपना देखो के चाही लेकिन सपना पूरा करबय के खातिर रोज मेहनत करबय के चाही माता पिता के आशीर्वाद अप्पन परिश्रम आत्मविश्वास के बल पर कोनो लक्ष्य हासिल कयल जा सकै छै। अहाँ जे तीन पॉइंट तीन जे गुण बोलिय परिश्रम अनुशासन आओर धैर्य ई जे रखतै हमरा हिसाबसँ कोनो कोनोस कोई लक्ष्य प्राप्ति एक ने एक दिन भेटि जाइ अछि।
हँ, लक्ष्य प्राप्ति लेल छै। जेकि हमर जे शिक्षक छथिन। हुनका माता पिता छथिन। हुनका भाई बहिन छथिन। हुनकर हुनको सभ के बड्ड रहै छनि भूमिका ओहो सभ अप्पन भूमिका बड नीक से निभाबै छथिन। तहन जाकऽ हमर सभ के लक्ष्य प्राप्ति होइ छै।
एक मानु के सफलता और लक्ष्य प्राप्ति में हुनकर कते हनका पीछे कते मानु के अप्पन अप्पन रहै छै। मेहनत सहयोग रहै छै। माता पिता भाई बहन दोस्त कोनो किस में कभी कखनो दोस्त मित्र गुरु सभ के सहयोग रहै छै। हमरा हिसाबसँ सफलताके पास लक्य प्राप्ति के बाद ई सबब भूलो के नय चाहि सभके याद रखयके चाही ओसभ जे मानुक अहाँके हेल्प कर मदद क लेल मुश्किल गाड़ीमे हुनकर हमेशा इज्जत करके चाहि
हईछै मदद बहुत जरुरी चीज छै ज सहायता भेटल तहन अहाँके लक्ष्य के प्राप्ति भेल ई बिसर के नहि छै
हँ हँ
बिसरयके नहि चाही गुण हमेशा याद राखयके चाही। जे हमरा ई भविष्य निर्धारण मे हमरा लक्ष्य के प्राप्तिमे किनका केहन केहन भूमिका भेलनि ह एकर एकरा याद रखनाइ बहुत जरूरी छै।